हेलो हँ सखी हँ हँ हम अहाँ हँ हँ की हाल चाल सब नीक छै हमर हाल चाल सब नीक छै अहाँ के का हाल चाल छै
हमर आर के भी हाल चाल ठीक छै सखी
जे
हँ
आर सखी खाना पीना के व्यवस्था हो गेल छै
हँ सखी खाना पीना के व्यवस्था हो हो गेल छै
जी तऽ की की की खाना भोजन पकले छ की
आलू भर के रोटी बनायल छियै आ चटनी बनल छियै
हँ टमाटर के चटनी ने
न सखी बेदाम के चटनी बनावल छी टमाटर बड़ी महगा छै सखी
हँ टमाटर आत में बड़ी महगा होइल छै सखी
हँ
आओर सखी आओर सब सब्जी जी के कैसे भाव छै
हं महंगे छै सखी
जे सब सब्जी सब एनेहु सब सब्जी सब बड़ी महंगा छै भाव सब वस्तु के बढ़ल छै सखी
हँ
तऽ सब्जी सब के तऽ भाव एतना बढ़ल छै से ते आदमी ए कोची तनि फल फूल खाय
हँ
जही ने तनी बात हो जाइ छै सखी
हँ सखी
सोचे पड़ जाइ छै
हँ
केत त
आ सखी मौसम के का हाल चाल छै
मौसम के त हाल चाल तऽ का बतएयो सखी बड गर्मी छै इतना गर्मी छै कि एकदम मन व्यकुल हो जाइ छै
हूं हूं हूं
घमोरी से पागल पागल लगय छै गर्मी के कारण एकदम न कहीं जाइके मन करतौ न काज करैके मन करत लागतो की खाली देह पर पानी उझल उझल कर रही आ पंखा तरे से हटे के मन न कर तौ आ पंखा कूलर के त ह बिना पता चलतो सखी एकदम गर्मी से मन बेचैन हो जाइ छै ओहि पाउडर ऊझल उझलके रहहि आखा आदमी गर्मीमे केने जाए
हं सखी
ओहन अहां के ल ह क देने गर्मी ओर्मी कैसन छै
ए नू तऽ एकदम बड गर्मी छै सखी मन ब्याकुल लगे छै कल तऽ प पानि ए नहि पड़ल रही लेकिन एकदम मौसम तो ऐसने करे छै एकदम बड गर्मी
हँ गर्मी तऽ नहि ने छै बड गर्मी छै इतना गर्मी छै कि एकदम मन ब्याकुलन से हो जाइ छै नहि खायके मन करै छै नहि कुछो करैके मन करै छै लगे छै कि खली पानि पी पी के रही
हँ
पता नहि तनी सरबत उरबत बनाय छै की न
हँ सखी सरबत उरबत पियए छिय स ई सत्तू के शरबत तनि आम के शर्बत इह सब अपन पियै छियै
आ गर्मी आरमे ते तनि सतुए उठबए के शरबत सतु आ मे ही सब के नीक लगे छै आ तनी पेटो ठंडा के र खाय छै ने
हँ
न गरमी लय सत्तु बड़ी नीक चीज छै एकदम मान की एकदम परोटी नहि छै दूधअ उधअ ऐसीए पी मन न करतओ सखी
हँ और ही नहि सकी तनी पनीय पियए छीयै पनीये पी पी के रहे छीयै
त पानी मे जे सुकून छै उ कहाँ कु चीज नहि छै सखी लगै छै कि पानी पी पी के रहि बरीनीक चीज छै अतअ नि सरबत ऊरबत हमर घरके घरमे दूध इतना इतना बच जाइ छै तऽ ई करे छियै कि तनिय मां के शरबत बना देबे छियै तऽ ओह ई तनि मैंगो सेक हो जाइ छै
ओही तऽ सबघरके घरमे हँ हँ खी सभ यार के घरमे तऽ हँ सभी यार के घरमे यही सब अभी बनल रहै
हाँ जरूरी छै नहि सखी
हँ
त सखी
आ सखी
घुमे फिरे के ढेर इलाका छय ने
हँ ए हँ हँ अहां हँ हँ सखी हमर आर दने त बड बड घूम के टाका छै
ह
प्राचीन प्राचीन बड़ी मंन्दिर छै म्यूजियम ई सब छै
त तऽ घरे फिर जाउ छ
अभी तो न निकले छिय सखी बड़ी एकदम गर्मी से भी आकुल मन लगे तऽ नया न निकले पारीऐ तनी
हँ गर्मी आारमे तऽ कहीं जायके मोन न करते न सखी लगै छै की खाली पानी पी पी के रहहि आ घर से तऽ बाहर कदम निकाले के मने न करै छै ने
उन्हहि ने सखी
सए जगह केओ न रहलाल छै स की गर्मी मे होइस मन हो जाइ छै परेशानी लगै छै पूछू एक त करै कि मने न करय हय सखी आओर सखी आओर बताहुू
आओर ओ सब तऽ ठीके छै सखी
हँ
आ ब बच्चा सबके तऽ ह बच्चा सबके तऽ सोमवार आर से ख स्सकुल खोलैत रहे ने
हँ हमार दने भी तनी बच्चा सबके सोमवारे आर क स्कूल खुलैयकें रही
हँ
ह त
ह
आँ सखी बताउ
हँ तू सखी अ तो क बताइौ त हम पागल कर द ह बच्चा सब एकदम मन पागल कर दे एक तो गर्मी से अलगे परेशान रहत छिये एक तो ई सब कांय कांय दिन भरि लड़ाई करैत करै छियै लड़कन सभ
बच्चा सब तऽ तनी ओहे सब होवे छै ने बच्चा जब तक रहतौ घरमे तऽ तनी हल्ला गुल्ला तऽ होबे
लेकिन बड्ड जादे करै छै ने सखी ईदम्म मन पागल कर देै छै ने
तनी हो जाइ छै बच्चा बुतरू के तनी हो जाइ छै हल्ला गुल्ला बच्चा न करतै तऽ एक महीना के बता अभी छुट्टी छै बच्चा सबन के तऽ तनी हल्ला गुल्ला करै छै
हूँ सखी
बाकी कहँ बच्चा बुतरु के आवाज सुनै के रहै न
हूँ
जहिये बात नहि हो जाय छै
हँ सखी आओर तुम बताउ महंगाई इतना बढ़ै छै कि एकदम मैनेज घरके एकदम मैनेज करते करते परेशान रहै छी की
जेही ने बात छै सखी महंगाइयो भर बढ़ गेल छै आ एक तो हूँ गर्मियों बढ़ गेल छै एतनी नहि पैन हेत पर पेड़ पौधा के कटाई कर देबै के छै सरकार कि गर्मी बढ़ा देबै के छै तै कहै छी सहरदे नेहा बात के एकदम न मिलतौ पेड़ पौधा तनी देखे ला मन तरस जेतो तऽ
हँ सखी
बात हो जाइ छै ने सखी सेहे खातिर तनी मोन दियत भऽ जाय छै
इतना पेड़ तो कट टाई होवे छै ने से पोल्यूशन भी बढ़ै छै ने सखी गाड़ी बिआर इतना आदमी लोगन जी से भी गर्मी लगे छैे
ढेर गर्मी छै लू इतना जादा तऽ नै पेड़े रहतौ पौधे रहतौ ता कहाँ से गर्मी ओय सन वातावरण बनतौ कि तनी पानी पड़े बूँद पड़े इतना दिन बाद त कल रात में कनि पानि पड़लो त तनी दू घंटा पढ़ के फेर शांत हो गेलो ओहि न बात फेर तुरते पानी रुक गेल छै आ तनि ओहि दू मिनट से दू घंटा दू घंटा तनि दू तीन घंटा ठीक लगल छै तनि हवा उवा चलल छै तनी पानी उनी बरस छै तऽ तनी लगै छै आ फिर ओहिसने गर्मी आज सबेरे इतना बहा देखु सखी छियै तऽ एकदम हम हरदम गर्मी के कारण एकदम मन एकदम अकबकाय लगल छै जल्दी जल्दी जी पूजा करके हँ जल्दी जल्दी आयल छिये तऽ नीचे हम एही गर्मी मे बड़े परेशान हो जाइ छियै सखी
गर्मी सँ एकदम व्याकुल मन छै सखी एकदम पानी लग दम पीते रहियए पीते रहिए
जेहि त हँ एन बात छै ने सखी बड़े व्याकुल लगे छै
हँ
लगै छै कि एकदम पानी पीके खली रह तनी पानिये पे पानी घोटे घोटे ओहि फ्रिज वाला पानि तऽ खराब करै छै लेक त ब का करी कोइ साधन त छ छैना नेहा चापाकल के साधन छै नहि किछो आर के साधन छै जे
अच्छा सखी हलो तनी हमरएगो फोन आवल रह सखी